हेलो।
कि हाल चाल छै।
ठीक छै ठीक छै अहाँके केहन छै?
अहाँ तऽ भुलाइए गेलियै हमरा यौ।
नहि भाईजी नहि भुलेलियै अहाँ सब के भूलबै कहाँ एहन होइ छै। एहन सोचबो नहि करियौ कि हमरा सबके भूल जायब।
कते दिन बाद अहां याद केलियै बाप रे बाप। ईद में चाँद निकललै बा
नहि नहि नहि एहन बात नहि छै।
धन्य धन्य भए गेलहु अहाँ याद करलियै।
नहि नहि नहि एहन बात नहि कहु।
और बाजू की हाल चाल यऽ बच्चा ब
सब ठीके छै।
घर परिवार बच्चा बुतरू
घर परिवार सब ठीक छै कनि मालिक बाहर छै, मालिक ऐते साँझ तक।
कते गेल यै मालिक अहाँके अकेला छोड़ केे
काम रहे ने कनिटा ओही गेल छैथ।
एना जे अहाँके छोड़ि कऽ चलि जाइयै मालिक तऽ केना हेतै।
हँ कि करब, काम करतै तब ने।
और सब बाजू, नुनू आर केहन छै।
नूनू यार सब ठीके छै। गर्मी तऽ बड छै यौ।
वहीं बात। छै ने गर्मी बहुत छै बहुत, इमहरे साल बड गर्मी छलै।
बड गरमी भेल छै आ पता नहि कहिया तक और रहतै। सोचेत रहिये नुनू सबके यहाँ लाबे ले गर्मी देखै छियै तऽ हमरा तऽ आश्चर्य लागैये।
नहि तऽ थोड़ा दिन रुक गेलियै तऽ अहाँ थोड़ा दिन ओर रुक जायत।
हुं।
ई चिज गांव आर मे तऽ हवा चले छै ने ओहि बात राहत मिल जाय छै। शहर बाजार मे नहि दिकत भए जाइ छै।
हं।
तें से। और की सब भ रहल छै भौजी।
अभी तऽ नाश्ता पानी भेल ये, खाना ताना तऽ नहि भेल ये कुछ।
ओ नाश्ता की सब खेलियै ये।
नाश्ता बनल रहय, रोटी सब्जी सब।
अच्छा रोटी सब्जी बनेलियै, हमे तऽ आय पुछ नाय बुरबक अखनी बनेलियै। बस सोचै छीय थोरा सा बच्चा सब कऽ पूरी आ छोला बना देब।
बने दियौ, लेकिन गर्मी मे ज्यादा बच्चा सबके। तेल -तेल वाला पूरी -तूरी नहि खिलाबयो बुझलिय।
हँ, ईहो नीक बात कहलू आहाँ।
गर्मी मे बड़ा गर्मी परि रहल छय ये।
मौसम छै, कहीं जाय के मन नहि कर, चलु ने भाजी हम वाटर पार्क चलबै।
हं- हं, कहिया जेबै।
चलू न मालिक सँ हमर बात करू ने, अहाँके बात के ओ तुरत मान लेतै, हमरा सबके तऽ बात नहि मानै छै।
अच्छा रुकू, अहाँ के मालिक के फोन करै छी, कहबै कि वाटर पार्क चल। नहि त, ऽ गोआ गोवा चलबै घुमै ल।
चलबू ने एक बार चलबै।
गप करे छै, रुकु अहॉं के मालिक स।
आ नहि तऽ पूरी चलब। जगन्नाथ मन्दिर, सुनै छिय वहाँ के जगन्नाथ। मंदिर बड़ सुंदर छलै ने।
हं अ नामी मंदिर छै न।
हॉं जगन्नाथ पुरी चलब न वहां के मंदिर के सुनेे छी बहुत ई छै।
कि हेतय भोला बाबाके मन्दिर छियै न।
ओतना तऽ हमरा नहि पता छैे ले हम तो गेलियै ने।
हं तऽ जगरनाथ -जगरनाथ धाम औते तऽ भोले बा के ने पूजा होयते वहाँं की। एक कृष्ण भगवान के
तऽ पूछ के बतायब हम मालिक से।
भोले बाबा कह जगन्नाथ धाम।
तऽ चलब ने हमरा तऽ नहि बुझल छले ने, अहाँके तऽ बुझल होते। से सब और सब बतबु कवा आती छय।
अहां तऽ बोलेते ने छिय झूठे।
झूठे कहे छीयै हमे, अहाँ के लेल कहे छी अहाँ के घरे छिय तऽ कभियो ऐब।
ई तऽ भैन गप देबला गप।
कभियौ चलै आब अहाँके तऽ घरे छै।
हॉं बोलेबै बढ़िआं से प्रेम से। अपन दुल्हाके कहबै, मालिकके कहबै हं। मालिक के अहाँ कहबै, जे बोलाबियौ मित्रके।
कहबू कि अहाँ एबू ने आयब तब तो। हमे खातिरदारी अहाँके नहि करब, तब ने अहाँ से अहाँ हमरा से शिकायत करब। अपन घर छियै कभियो आ जाब। कोइ रोक टोक नै छैय।
ह।
अपन घर आय लए सोचैत पड़ै छैय नै न।
अहाँ त एना बोइल रहल छियै हमरा लगै छैय आइए ट्रेन राइतमे पकड़य पड़तै।
हॉं त पकड़ लेब।
आंय यौ।
की बोललियै भाइजी।
कहलौं अहाँ त एना बोइल रहल छियै हमरा लगै छैय आइये ट्रेन पकड़य पड़तै। आँ। हुं रुकू बात करै छी अहाँके मालिक स।
हॉं हमरो मालिक स बात क लियऽ।
हुं कबय मछली खिलेयभी। आबै छियौ ह तब आहॉं मछली खिलायब लेकिन बढ़ियां से बनाके।
हॉं अहाँके बना केऽ खिलैब मछली। अ नुनू यार केहन छलै।
नुनू यार ठीके छैय।
माँ पापा केहैन छैय।
मां पप्पा ठीक छैय। हूं। ओए अहाँ ते इ
कि बोललियै भाइजी और सब ठीके छलै।
कहै रहौं अहाँ सब एतै आबू ने घुमै टहलै ले यौ अपन मालिकके साथ।
आबै छियै कहै छियै। आइ छैय ने शाममे छलै काम पर से तब कहब हमें।
हुं। ह
कहब कि चलब। तब चलबै जे थोड़ा सा घुमा फिराय दियै नुनुओ सबके भी मन बहल जेतै। नूनू सबके भी ने गर्मीक छुट्टी बेकार नै त भए जेतै कहै छैय मम्मी कह देतौ हमरा लेके चलऽ हमरा लेके चलऽ।
घुमै ले बच्चा सबके कहीं जाइके मोन होइ छैय न।
हँ। गरमीके छुट्टी भेलै। घुमै के मन करै छैय की करब हम मालिके के ने मर्जी। ओकरा छुट्टिए नै मिलै छैय तें से। एकरे दु्वारे अभी कोनटा घरमे शादियो छलै एगो हमर चचेरी बहिन छलै न ननद ओकरे शादियो छैय त सोचै छियै ओकरोमे चल जाएब त नुनू सब क भेज देब।
केकर शादी छियै।
चचेरी ननदके शादी छलै। ओक, हँ हँ, ओकरो मे भेज दिऔ बच्चा सबके। की करतै, घूमतै, थोड़ा एन्जॉय हो जेतै बच्चो सब
कब छियै शादी?
शादी शाय, उतना तारीख त हमरा नै प छल। उनतीस तारीख क छियै की? दूटा शादी छै गाँव में।
ओ। उनतीस के नै रहबै सहरसा मे अहाँ?
नै हमे त सहरसे मे छियै।
त उनतीस क आएब हम।
ठीक है आयब न। आइब क । अहाँ के- केकर शादी छियै?
हं एगो चच्चा कोय लड़का है। उनतीस क आयब पति पत्नी बच्चा सहित।
हँ त आ। त सहिएमे आउ। अहाँ आयबू। ठीक छै। एहन नै कि झूठ नै बाजू, कि अहाँ आय, आ हम इंतजार करैत रहेब। अहाँ नै आएब।
नै नै सहिए मे उनतीस के आएब पति पत्नी बच्चा सहित।
केहन गांव, मतलब किन- किन दिसा मे, कोन गाँव मे भेलै बिहा?
गांव के नाम त उतना याद नै छै। लेकिन सहरसेस बिहा होत।
हँं, हमहूँ सुनै छियै सहरसे मे सब बिहा होइ छै। कहीं एहन त नै जहाँ हमर मालिक जाइ छथिन ओहे यहाँ आबी जेबै।
ई पता।
शायद हो सकै छै।
ह्म्म।
दोस्त महिम।
ह्म्म।
हो सकेत छे। ओर सब बाजू भाई जी, लेकिन यार भौजी को ले करके, नोनूं को भी लेय लिए। ठीक छै।
ह्म्म।
हाँ त नुनु को ल - लेके इंहां आयबा। ऐहन नै करू, के नुनु को ले के नेय आयेब।
ह्म्म।
हमरा ओह से, ओह दिना नुनु से ने खेललिये रहे, नै बात करलिये रहे। ओ दिन गर्मी बड रहै। तय से। नुनु नै रहै राती न। त खा एकरे द्वारा। तब ओर सब ठीक छै न।
ह्म्म, और सब ठीके ठाक छे।
चाय पानी अखीने भेल छै?
चाय पानी नई भेल छे अभी।
बइन छे न? हम हूँ चाय पानी पी लेलिये, त हम सोच लिये भायजी हमरा भूल गेले त कह त बच्चा सब जीद करे रहे त सोचय की एक बारमे बात करय छैय देखे छी बोलय छियै। त अहाँ बात करू त बच्चा सब के लेके आयब। हूँ
ठीक छैय न।
हा और सब की हाल चाल यऽ।
ठीक छैय। तब ठीक छैय राखू छैय त फेर करब फोन।
ठीक।